हलो
हेलो
हो ह की ठीक छियै हँ हँ ठीक छियै
ह ठीक छी ना
हू हूँ हमु सब ठिक छि
खाना पीना भैल
आी सब कर छै हँ यौ भेलै हन खाना पिना
ह
बजियौ
हँ की सब भेल खाना
आइ छले हमरा सबके उम्हर भोज एक आदमी के मरि नहि जाइ छै तऽ भोज करै छै श्राधवला
हू
तकरे छलै भोज त छलै हमरा सभके सभ जाना नोट दने तऽ ओहा द गेल छलै पारस हँ पारस आयल छलियै
हच
उएह खेलहुँ हेँ दालि भात सब्जी पापड़ दही इहा आओर अहं सबके भऽ गेल खेनाइ पिनाइ
हँ आइ चचा आयल छलखिन तऽ उएह मौस बनेने छलियए ओ मौस नहि होइ छै खस्सी के मीट सएह तखन से बनबै छलियै तऽ एखने भेलै हन तऽ हमहूँ सब खेलियै हँ चाचोके बजाय लेल सेहो खेलखिन आ एखने तुरन्त खाय कऽ उठबे केलियै हन तऽ सोचलहु कनि काल बतििया लै छी आओर
अपने से बनेलियै
हँ आर के बनेतै बाँकी सब तऽ घरमे ओहे पहिले हँ बाकी सब कहाँ के हमर घर मे खाय छै एगो हम खाय छियै कि एगो कखनो क बार चचा आबे छथिन तऽ ओ खााय छथिन बाक सब तऽ बैष्णवे छै
अच्छा पंडित छै सब घर मे
उ हँ
तऽ अपनेसँ बनेने छलहुँ
हँ तऽ के बनते आओर
तऽ बना नहि दै छथि मम्मीसभ अहाँके कंठी खोल कऽ
आब कंठी धरने छै तऽ आब की हमहूँ कहियै बनबे लए हम नहि कहै छियै अपने बना लै छियै
अच्छा तऽ केना बनेने छलियै यौ
उएह खराब मसालासभ दऽ कऽ भूजि लेलियै कनि काल फेर प्याज सब दऽ देलियै अपन खसै देलियै मासस अपन उएह मे आ दू चारि गो जे होय छै प्याज सब कनि प्याज काटि कुट ओहिमे दऽ देलियै कनि देर झाँप कऽ कनी देर सिझा लेलियै हँ हँ आ अदरक लहसुन सबके पीस लेलियै सिलौट पर
हू
आ ताहिके बाद पूरा पोछि पाछि कऽ उएह मे धऽ देलिए कनी देर तक खदकाबैके बाद खदकेलिय कनी देर तक ओ नहि बुझै छै चूल्हा सबमे नहि आबैत रहै छै ओते त म मासु बनेलियै तऽ ओकरा सिझाइयोमे बेसी टाइम लागि जाइ छै
हँ ओहिमे तऽ बड टाइम लागैत छै कनी घी सब देबय पङत सुपारी देलक बड लोक
से सभके बड़ होइ छै ओहिमे बड होइ छै मगजमारी तऽ फेर ओ सब करै के बाद ह ओहि के बाद फेर ओ द देलिये ओ पीसने छलिये अदरक सब लहसुन फोल मिरचाइ सब से सब दऽ देलियै दूगो पोट लहसुन दऽ देलिऐ केन्दर झाँपि देलियै बड टाइम लगले तखन सीझले बहुत देर के बाद ताहिके बाद ओ उएह अपन दू चारि गो ई अपन दू चारि चमच आ घी ती दऽ देलियै आ फेर मासु पहिलेये खसे नहि छलियै
हू हू
कनी देरके लारैत रहलै बड़ टाइम लगलै ओकरा लारैत लारैत तखन जाक कहूं सिझले हन तखन जाके ब्रस तस खसा कऽ अपन खदकै लए छोड़ि देलियै मसाला सबके दऽ देलियै आ फेर ओहिके बाद उएह धनिया पत्ता काटि कुटि क हटा देलियै तखन फोन केलियै चाचाे तखन ओ एल आ बुझ बुझबे कर छै गाँव मे लाइट सब तऽ रहे नहि छै आ गर्मी के मौसम गर्मियो बढ़होय तऽ उएह छत पर लऽ गेलियै आ छते पर बैस क सभ खा पी लेलहुँ
हू हँ ओकरा सिझबै मे तऽ बड टाइम लागैत छै बड लोक तऽ कूकर मे बनेलक कूकर मे बनेलक तऽ कनि जल्दी सीझ गेल सीटी सब मरा देलक तऽ
आब कूकर के करते नहि बुझे छिय गाँंव घर में के कुकर राखे छै ओएह फेर मच्छा बर्तन सब रह हँ से बर्तन सब दुनू अलग छलै कूकर नहिये छलय तहि दुआरे एक प्रयास केल हन ते एखन जाके राइत में भेल हमरा तब भान् लगायल नहि तऽखन बैसले रहि जतहु
हूँ हूँ वैष्णव घोर में तऽ कनी दिक्कत भए जाइ छै
हूँ
तैयो सीझ गेल ने चलु केनाहि
हूँ बनले नीक बनल छलै
हूँ हँ गाँं घरमे तऽ लोक चूल्हा परर बनबै छै तऽ कनि अथियो धुआइन धुआइन बला स्वाद आबै छै तऽ ओहोसँ कनी नीक लागैत छै बाहर सबमे तऽ लोक गैस पर बनेलक
उम्हर सबके की होइ छै बाहर में तऽ रहल न किछो देखऽ पड़ल अपन मछा खोछा के देखै छै ओते में जे होइया स मरे बना लेलक अपन वह पर भऽ जाइ छय
हँ बाहर में तऽ सब सब चीज मच्छा राखलक बर्तनो सब फ्रीजो सब बड़ लोको मच्छा केलक गाँंव घर में लोक के बड़ विध होइ छै भगवती रहल ई रहल
आ देखा प चीज
हूँ तैं ने गाँंव घर मे लोकके बड़ सोचय पड़ै छै ई सब लए
हूँ
तखन तऽ अखने अहाँ सब खाना पीना खेने हयब अखने बनले हैत
हँ बनि गेलै सब नीकसँ भऽ गेलै खाय पी लै ल आ भऽ गेल छै सब हं
चाचा खेलैत अहाँके
हूँ खेलिन ह नीक कहलखिन नीक फेर
हूँ आ उम्हर जे वैष्णव छथि ओहो सब की बनेने छलथि
ओ माँ माँ करेल के भुजिया री बनेने छल
हँ हुनका तऽ डायबिटीजसब उएह सब फायदा करतनि रैला कऽ जआ सब
हँ
और सब ठीक छै तऽ माँ सब बाबा सब
हँ सब ठीक साँझ भेलै तऽ मारै छलै पएर में बड़ दर्द होइ छै मां क उठल बैसल नइ होइ छै ठीकसँ
हं
पैर सब धऽ लेलकै हन पकड़ क भऽ घर में बैसल छलै पड़ल छलै दुखाय छलै पैर सब
हँ तऽ ओसब इएह खेलैत हन जोति भुजा
ह ह, करेला के भूजिया
आऔर अहाँकेँ एगो भाय जे छै औरो
हू, हू
से खाय छै कि नहि माछ मांसु सभ
कहै एखन तक तऽ खाइ छै आब कहै छै कि जेथिन फेर उम्हर पंडिताए लाइन मे कहै छै जेथिन तऽ आब तो बन्द करऽ पड़तै नेको
हँ पंडिताइमे तऽ सभ छोड़ै पड़तनि तखने ने पंडित रहै छै
हू। आब ओहो छोड़थिन आब कनि दिनमे बन्द करथिन
एखन तक खाइते छै न
हैं एखन खाते छै
हू, कतेक नाम लिखेलखिन हेन संस्कृत मे
इम्हरे छै हमर पास मे मतलब छै दूसरा गाव छै नहि छै शायद मौली मे लिखेलियै ह
अच्छा आर मौली मे हू सुन छीयै उम्हरे छै एगो कॉलेज
बढ़िया सँ छै तऽ फेर लिखा देलखिन
सुनले छिय हमहूँ सभ उम्हर छी बड़ नीक संस्कृत से कॉलेज त संस्कृत बुझै सभ छथिन कि बस पढ़बै नामे लिखेलखिन एखन
नहि एखन जेनाइ नहि गेनाए नहि शुरू केलखिन हन एखन नामे लिखेलखिन हन
पढ़यमे देज छथिन कि भूसकोल
नहि पढ़ै तढ़ै मे नहि नीक छै भूसकौले सन के छथिन कि कहबै आबंड छै एक नम्बरके पढ़ाइ लिखाइ नहि करय चाहै छै। हू।
तखन तऽ दिक्कत ह
हू पढ़ाओ नहि चाहै छै एक नम्बर के आ ब
पहिले कतऽ पढ़ै छलखिन?
पहिले हमरे गाव मे एगो छै स्कूल पढ़ै छलै
हू।
ताप। सुनलियए इकूल मे नै नीक पढ़ाई होय छै आ गाव निकाकल सभ नहि छै तऽ कहल जे ओहि। जे रहते ता से बढ़िया संस्कृते मे लिखा देय छी कम से कम नहि कि तऽ किछु ने किछु तऽ भए जेतै इम्हर रहते तऽ पिसा जेते बेसी लोग इमहरे। इम्स पढ़ै छै संस्कृत मे रहल कनि कम पढ़ल उम्हर कनि नौकरी के चानस छै ते दुर उमहरे लगा देलियै हन देखै छियै कि हेतै
ह। ह निकल ले जता संस्कृत मे कोन छै पण्डित च तनिए मनिए पढ़ि लेलक तऽ कोनो कोनो पूजा पाठ सब आबिते रहल
हँ आ इम्हर लऽ लेते इम्हर रहि जेते पढ़े लिखे में छैये भुस्कोल आ परस अबंड छै इम्हर होतै दोस्त सब सगे घुमते टंडेली करते बिगड़ जेते जेतै संस्कृति स्कूलमे रहतै
तऽ जतऽ जथिन अबंड तऽ कतौ जेतै तऽ ओ अबंड पाना करबे करत
ह की करती अभी इम्हर छै कि अवंड पाना करते तऽ सबस पीछा रहि जेतै उम्हर छै कि कनियो मनिय पढ़ि लेलकै तऽ केनाहु निकल जेतै
ह से तऽ छै